हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ हेलो
हँ आया देखे
बोल रहल छी
हम बेगूसरायसँ
की नाम भेल अहाँके
माला कुमारी
ओ जिला अहाँके बेगूसराय भेल गाँव की भेल अहाँके
हमर गाँव होल नाव कोठी
आ क तब अभी की सब करि रहल छी अहाँ
अभी खाना अर खेलियै हन आब सुतबै अहाँ खयलियै
हँ हमे खा लेल छी अहाँ मै अहाँ मैरिड छीयै कि अनमरिड
मैरेड
ओ मैरेड छिय
आँ
आ कहाँ तक पढ़ल छी अहाँ
इंटर तक
हसबैंड की करै छलै अहाँके
काम करै हथिन
हुँ ओ आरके ठीक छलखिन
हँ आर ठीक छथिन अहाँके हसबैंड आर ठीक छथिन
हमरो आरके हसबैंड ठीक छ
बौआरसभ
सभ ठीक छलै
ठीक छै
हुँ
आर सभ सुनाबू
सभ ठीक छलै अहाँ अभी मालमास मेला लागल हइ राजगीरमे गेली ने घूमय लए
नहि गेली घुमै लऽ गर्मी जादा ही क नहि हो छै
आ
गरमीक वजहसँ बाहर नहि निकलि पाबै हए
हँ गर्मी तऽ बड्ड है उधर दू दिन बारिश भेल छलै तऽ तनि मौसम ठण्डा कर लेलकै फिर ओएहे गरमी आ गेलै
हँ हँ अहाँ नहि गेलियै घूमय
नहि हम आरो ब बौआसभ छोट छलै तऽ कैसे जाइ छलै नहि गेलियै
अहाँके गाँव कहाँ पड़ै हइ
हमर गाँव भेल केवस जागीर
इधर पर है कोन जिला है
समस्तीपुर जिलामे
कोन गाँव होल
केवश जाागीर
आओर अगल बगलके गाँव होत वहाँपे
अगल बगल एगो रोसड़ा जे रोड जाइ छलै ने
हँ हँ जा छै गामे हिया
ओहो मेन रोडके अथीमे बीचमे सिङघिया पड़ै छै छलै सिङ्गियासँ पीछे पीछे हमर गाँव भेल भट्ठी चौक वगैरह होलै तब वुँ गाँव भेलै लक्खी चौकपर
आ ओ लख्खी चौक पे
हुँ
तऽ हमर वहाँ पे रेवारी जानै हियै
रेवाड़ी हहाँ जानै छलियै एकर पप्पा आर बोलै छलखिन रेवाड़ी जाइ छलियै रेवाड़ी जाइ छलियै तऽ जानै छियै लेकिन लेकिन अभी हमे नया कनिय छ छलियै मतलब ससुरालमे अ तऽ शादीके तऽ हमरा पाँच साल भए गेल लेकिन अभी ससु बाद मे हम नै निकले छली घरसँ बाहर
मतलब अहाँके बेगूसरायमे घर होल छलै ससुराल होल छलै समस्तीपुरमे
नहि मायके भेल छलै हमर मुजफ्फरपुरमे ससुराल भेल छलै समस्तीपुरमे
ओ
रेवाड़ी यहाँ बोली न ने ते रेवारी जाने छलियै एकर पापा बौआ के पप्पा पार हतै ने कबो कब दौड़ जाइ छलखिन तऽ पूछै छलियै कहाँ छियै तऽ कहै छलखिन कि रेवारी छियै तौ होतै ने नाम बोल फी अहाँके तऽ याद आय गेल
देखियै हमरे बासी होइ गेलियै
ह हाँ आ हमर माय के होल रेवाड़ी
माइके भए गेल ना ह तऽ के ओश से तनिके मतलब जादा दूर न है
ला दिक
आ के्यओ शिवरात्र राती मेला लगैएा बहुत क बढ़ तऽ हमरा घरे जतेक कर कु त भेललखिन ने जब ऐसे मे है त लेकिन शिवरात्रि मेलामे खा घरे बहुत भीड़ लग जाइ छै कि जेितना कर कुटुम्ब एलखिन सभ आदमी ब अबै छलखिन
हँ हँ ओ तऽ होइये जाइ छले जब महिेला लग छिके गाँवं तऽ सब सारा कुटुम्ब जानै छै ने पुराना वाला सब कुटुम्ब चलि आबै छै
ह दूध पज दूध दूध ल ले
ह
आ आ
च अचर्छा ठीक है
तऽ मायके देखियौ आ अगले बगलके आदमी रहल छलियै लेकिन
ओ नहि से जान पाच नहि हो पाबै छै फोने पर ने पता चलै छै कहाँ कोन आदमी छिकै
आओर
चलू बहुत अच्छा बात है
ह
ठीक है अब अब क्वेश्चन आ जायत बना ली
आ
आचर सभ ठीक हइ
हेलो
हँ बोलू हेलो आ हेलो
आवाज नहि जल छलै
नहि आबै छलै
ओ एकटा फोन आबै छल आबै छलै ने पर तऽ ओहि चलते नहि जाइ छल
ओ
कटि देलियै जखनि बात करैत रहै तखनिए फोन आबय लगै छै
ह
हमर मोबाइल रहलै तनि दिन पहिले खराब भए गेल छलै तऽ हम हिनकामेब जियै तऽ हिनकेमे अथी कर लेलियै एकाउंट बना लेलियै जखनी जखन रहथिनखने उने बात करके ास्क पूरा क ले
एक बार हम करले हम फोन करले तऽ के हसबैण्ड जी उठेलखिन
हँ बोलल रहललखिन हमे के फोन कल रहल लिय तऽ ा फोन आयलै रहै तऽ हमरा बाजे सुनिके काटि देलखिन पता नहि कोन रहलखिन
हँ हम जेंटस के बात सुनलियै ने तऽ हमर लगले कोन हखिन फिर हम काट देलियै हँ
से सब काम करै छलखिन से हमहुँ एते दीदीसँ बात कली सभ लड़किए चाहे लेडीज छथिन लेकिन एगो एकटा आर जेन्ट्ससँ भी बात होइल छलै
जेंस तऽ नहि करै छथिन
हँ एगो लड़का हमरा ते बात करले सबस सबसँ पहिला बार वएही बात कलक रहै ओहो बेगबेसरायसँ रहलक रहऽ
ओ ह्म्म अहाँ सभके कोन दीदी जुड़लखिन हन
जूही दीदीके थ्रू हम जुड़ले छी
जूही दीदी
ह जम्मू के छललखे ने जूही दीदी एडमीने है न जूहिए दीदी न है
ओ
कहली नहि की पहिले एगो अथी भेल रहले ने ए आई वाला प्रोजेक्ट केले रहे सबद आदमीके सिखाबैके रहै तऽ पर सभ आदमीके सिखाबै पड़ सए रुपआ मतलब एक आदमीके सिखाबै पर सए रुपआ दै छै पैदस्त सब आदमीके सिखाले छली तऽ दश हजार रुपैआ आयल रहलै
आ इहे म ने
ई नहि रहल ओ दोसर अथी रहलै ओहो हर साल चालू होइ हइ मार्चमे हर साल मार्च ह ओ चालू भेल छले ओहो में तऽ बेगूसराय के बहुत आदमी जुड़ल रहल छलखिन एहि आइ वलामे ओहो हर साल मार्चमे चालू करै छै
आब जोड़ेबै ने तऽ हमरो जोड़ए देबै ठीक आब चालू होतै ने तब
ओएहे ग्रुपके काम काल्हिे रहलियै ओहिमे तऽ कहाँ मार्च मे आ मार्चमे पेमेन्ट देलक हँ मार्चमे करबेलक रहऽ आ अप्रैल मे एक दू तारीख ी हमरा पेमेन्ट आयल हँ आ मइमे फेर ई जूनमे ई काम देलखिन ह ई वलाा काममे फरम भरै
ओ
ग्रुपमे कोनो जुड़ल रहबै ने कोनो ग्रुपमे तऽ आ डालैत रहै छी आबैत रहै छै कोइ कोइ काम तऽ
हँ हँ
हमर बहीन हइ ने दूगो दूगो आइ सक्षमसँ जुड़ल हइ मुजफ्फरपुरके
हँ
हँ तऽ उएहे तऽ नुआइ सक्षममे काम करै छलै तऽे ओहे हमरा ई बात मतलब जुड़बेलकै रहऽ पहिला बात तखन तियमे तियोवला काम बहुत पहिलेसँ चल रहलै बहुत दीदी बहुत पहिलेसँ जुड़ल छथिन दू हजार पच्चीस चौबीससँ आ एमरीदा हमसब जुड़लियै हँ नया नयााम
आ इहो काम मतलब दू एक महीना तीने महीना तक बोले हखिन चलतै
तऽ तीने महीनामे हमरा तऽ टास्क ओतना ही न तीसको पूरा करना है आरो ट्क द देंगे
पता नहि देखियए ने
एकटामे हमरा बगलमे रहलखिन हुनका तीसटा टास्क पूरा केलखिन रह तऽ पूरा भए गेलै त रिफ्रेश मार राखे ओकरा नेटवर्कके साथ तऽ सतासी गो टाक्स हो गेलै अपने आप सस तास क गेलैक ब ब ओक बाद कॉल उल करैके नहि अथी दै छै मतलब सतासी गो बटा सतासी लिखल है मतलब सतासी गो टास्क आपक पूरा हो गेल
ओ पुछलियै ने कितना फोन उऊन करलखिन कितना नम्बरपर तऽ उतना पूरा होय गेलै
नम्र फो
ओ तेस नम्बर
तीस गो से बात कए लने छलियै तीस गो टक्स पूरा कियै रहए त इहो ने भेल छल द गोटाास अहाँके बतिएबै लेकिन जकरासँ बात करबै तहूमे फायदा नहि हइ ओहो अहाँके जोड़ा जाइ छलै
आ
अच्छा एहिमे अहाँके पता चलै कि कते रुपआ वगैरह देत से
नहि हमरा पता चलल
हमरो तऽ एना नहि पता लेकिन एऐपस जब काम करै लए खोललियै हँ तऽ ओहिमे ने बत त कहलखिन कि एक प्रत्येक आदमी बात कॉलपर अहाँ जे सकत छलै सए रुपैआ सए धरि लिखल रहै आ जे बात करथिन हुनका अस्सी रुपैआ मिलतै
आ एकाउंट पे
हँ लेकिन कहाँ भी पेमन्ट वन्ट किछोलक आब एकके बार दै छै कि कहिया दै छै
एक बार जोरके देत सब
भ ठीक
ठीक हइ अहाँ अपन बना लिउ तब हमरा फोन करबै ठीक ठीक हइ तब हम भी करब